आ अच्छा हम क कान मे लगा कऽ हेल - हलो करिते छिये कहली की कतऽ चैल गेल
खाना खेलह कि नय
हँ एकखने खेलौ हेय एतऽ दवाई देने छिए एक बेर देनेहे नै छै दू बजे एगारह बजे। पाँंच बजे छ बजे एहि दुआरे सुइततो नय छै आब दू बजे फेर एकबेर दवाई खेबै दुनू हाथ केँ भुजरी भुजरी कऽ देलक आ नसे नय भेटे छलै जे खून निकाइलतै
शरीरमे
तऽ कहै छै नसे हिनकर बड़ पातर छैन एकटा हाथ मे दू बेर भोकलकेय तऽ कनिक निकल लै। फेर दोसर हाथमे भूकलकै तहन निकललै।
दू सिरींच खून लेलकै यऽ नऽ दुनू चीज केँ अलग - अलग जाँच हेतै
रिपोर्ट आबि गेल
कल्का नाम कहलकै यऽ दस बजे तक देतै अब रिपोर्ट मे जे निकलै
काल्हि कहलकै सुधांशु जे अहाँ माँ केँ नय लऽ कऽ एबैन रिपोर्ट लऽ कऽ अहाँ अपने आबि जायब हम देख क कहि देब
हँ सेहो देखकेऽ दबाइ तबाइ जे हैत से दऽ देत हँ
तऽ देने छथिन आओर जे रिपोर्ट पर जे देखथिन तहन देथिन अहाँ खेलहु
हँ हम अखने खा कऽ एलहुँ हँ
ब्राह्मण खा लेलैथ
हँ हँ खा कऽ गेल
की करबै
बनेलियै पूजा केलियै हँ पूजा केलियै फेर ओम्हर बनेलियै
हँ
बौआ आइ सुतल
ऐ बौआ जगलै यऽ ओ आशीस लऽ गेल छथिन उम्हर कहलियै उम्हर लऽ जयो नय तऽ आवाज करतई।
हँ हँ खेलाय लए छै दीदीयो सँ कतेक दिन भऽ गेल बात कहाँ केलियै मोने नहि ठीक नानी सभटा करै छै चले नय होइ छलै एड़ी मे तेहेन दर्द रहै पबे
कहलियै चल हमरा देखा दे नैय तऽ आब हम मैर जायब दर्द सँ।
नीक केलहु न देखाय लेलहुँ हँ ओहै होइत हैत आ चलतो कही चलैतो सँ होइत हैत
बापरे बोआ गए पैर नैह रोपल होइ छलै जखने पैर रोपै छलियै तऽ रहै छले सुइया भौकैय यऽ पूरा एड़ी सब मे
की भऽ गेल किया नै गेलियै भगवान दे कहै छलै डॉक्टर जे देखे मे ऐहैन फुलल छी अन्दर मे किछ यऽअहाँकेँ थोड़े
शरीर खोखला भऽ जाइ छै न
भगवान एहन देहे दऽ कऽ तहन तऽ पात्रे रहैत छै तऽ लोक बुझितो छै न गए जे पातर छै देह मे नहि छै दम एहन दहे दऽ कऽ कोन
की खेलों
खाना हम चैल गेल छलियै डॉक्टर लग तऽ नानी छै छलैय बनेनै भिंडी केँ सब्जी छलै परोर केँ भुजिया भात बनेने छलखिन रहै विशाल खेबो नहि केलकै या ऐले से सुत रहले कहै छै कनी काल मे उठब तहन खायब सुत दे
आ गर्मियो बढ़ जे छै केना तऽ रौदा एहन छै जे ताकल नहि जाइ छै
हँ ठीक - ठीके आए रौद बड़ छौ गेल छेलियै मधुबनी से मोन छेला बेचैन भऽ गेल ओतऽ काली जी मंदिर केँ कनि केँ आगा छै ओहि ठाम देखेलिये तुरंते आबि गेलियै काते काते कहलकेँ विशाल ठण जाँच होइ छै हम कहलिए तऽ चल न तऽ ओकरा फोरा ओ छै विशाल उऽ मऽ रघबा कऽ मालिक ओ देख लेलकै कहै छै कतऽ जाइ छ तऽ कहलकै माँ केँ कनि जाँच जाँच करबै लऽ जाइ छी आए इसकुलो पर कहाँ गेले
ओ थाइरेड केँ जाँच आ हिमोग्लोबिन केँ दुनू जाँच मे आब देख काइल की निकलेय
उऽ हो छै थराइडो स शरीर जे फुले तऽ हँ देखि
पड़ै छै नै
फुल्लो लागै यऽ
फुलल नहि यऽ बेटागै खाली दर्द करै यऽ गै दर्द करैए जान लेबवला दर्द करैए पैर बैसायले नहि होइत छलए एतेक दर्द करैत छलै धीरे धीरे पहिले एक पैर मे होइत छलै फेर छुटै छलै एक पैर मे होइत छलै छुटे छलै कखनो ये पैर मे
ओना बड़की दियादनी कऽ तऽ एनाहिते होइत रहैत छैन दर्द
ऐ बेर ओहै कऽ हम देखेलियै तऽ दर्द तऽ कनि
आब देखै छह सब काज लोक ठाड़े भऽ कऽ करे छै तऽ हेते नै बर्तनो ठारे भऽ कऽ माजू खेनाइ ठारे भऽ कऽ मांज बनाउ सबटा तऽ ओहि मे दिक्कत छै पहिले लोक बैस कऽ करे छलेय तऽ कते बढ़िया रहे छलै
तैइ दुआरे अब होइ छै सब काज ठारे ठारे करै तै दुआरे डारह पैर सब दुखाइत रहै छै खान पान ओहन रहै नहि छै आब-आब जे शरीरमे ताकत रहतैय
खाद परका चीज कोनो नीक रहै छै कोनो चीजमे स्वाद बुझाइ छौ लागैत रहै छै जे हाँ खा रहल छियै पेट के भूख मिछवलाए
आ एक दिन व्रत करै छै तऽ हक करऽ लागै
उएह ने कहलक आय जे हमरा काल्हिखनि व्रत सब ज्यादा नहि करु हम कहलियै कहाँ करै छियै एकादशी छै छोड़यवला जे छोड़बै तऽ कहैया भगवान आबि जता बचबैय लाए किया नहि नीक कऽ दै छथि भगवानो कहलियै आब से कर्म के दोख अछि की कहबनि भगवान के कर्म खराब बनेने छियै
त ज्यादा व्रत करै छै तऽ होे जाइ छै शरीरमे आओर
एहिमे तऽ आवाजे कते कम छै ने जे स्पीकर वला रहैत छै तऽ कनि साउंड सुनऽमे आवाज आयल
नै काज करैत रहै छै
हाँय तऽ कान गरम भऽ जेतै एते ज्यादा काल लोक कानमे सटा कऽ सुनतै तऽ देखहक कान होलै एखने स-मोबाइल गरम भऽ गेलै
आ
चल बेटा अब राखै छियौ पें-दवाइ
हाँ नहि बाजल होइ या
दबाइ पी लै छियह ठीक छै राखू